तो
अहाँक की हाल छै।
हां सब ठीक छै सब नीक छै आइ आज पन्द्रह अगस्त छियै छुट्टी छियै झंडा तोरन लगा रहल छियै हमरा तऽ भैरो भोरेसँ रेडियो पर जन गन मन सुनी के देह सिहरी
हँ हँ हँ। भगत सिंह सुभाष चंन्द्र बोस जी के आय त्याग के अथी छैय आओर बताबू की सब भऽ रहल छै उन्नैस सोऽ सैंतालिस के पहिला मिथिला मे
नील खेती लेल अंग्रेज सब कतेक अत्याचार करति छलि
हूँ
हेलो
हँ तो बाल- बच्चा सबके स्कूल के झंडा तोलन छै हमहुँ ओतही जाइ छियै स्वतंत्रता दिवस माने हमर सबके लेल गर्व
हां
दिन आंहाँ केहन लगेत अछि ई छुट्टी
हँ हँ ठीके कहलहुँ अहाँ पंडौल हर बेनीपट्टी के किसान सब आन्दोलन केने छलैन अइमे आ
हूँ
हमी इहो माटी के साथ ओ आँखि नाम भए गेल जाइत छै जे सुनै छियै ई सब बारे मे तऽ कते आदमी के योगदान छै अइ सऽमे पन्द्रह अगस्त
ट्टी खाली आराम के नाहि छियैय ई दिन मोन पड़ेत छै कि कतेक कुर्बानी के बाद हमरा सबके आजादी भेटल गाँधी बाबा भगत सिंह सुभाष बाबू सबके त्याग
अच्छा सही कहलौं अहाँ
हमर बाबा कहति रहति हँ हँ तो आय सब हँ हमम हमर हूं हमर बाबा कहति रहती कि उन्नीस सय सैंतालिस सब पहिने मिथिला मे नीक के खेती लेल अंग्रेज सब केतेक अत्याचार करति छल पंडौल हर ला की बेनी बोनी पट्टी के किसान सब आंन्दोलन किलनी ओहि माटी के कत् था सुनि के आइयो आँखि नम भऽ जाइत अछि
हँ हँ सही कहलौं मिथिला के योगदान कम नय छै अहाँके कर्पूरू ठाकुर जी के सेहो छै अहिमे योगदान छैय अहाँके
हूँ अब तऽ हम हुँ हुँ
राम सिंह दिनकर जी के सेहो अईमे त्याग सेहो छैय हुनको अहिमे छैय अहिमे जोश देने छलखिन ई आर युवा के से प्रेरित केने छलखिन अईमे राम सिंह दिनकर जी आब तऽ हम सब आजाद छी मुदा ई छैय कि अहाँ असली आजादी भेटल अहाँकेँ गरीबी बेजगार बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार ई सब से अहाँ केँ लड़ैत राष्ट्रीय छुट्टी केँ दिन ई प्रश्न जरूर उठाबैक चाही अहाँकेँ
हँ तऽ ठीक कहलु आजादी केँ मतलब खाली अंग्रेज केँ भगावय नै छल गाँधी जी कहले रहथिन स्वराज माने अलग शासन सब धरि अंतिम पंक्तिदार लोक कऽ न्याय नही भैटत तखन धरि आजादी अदरा छियै
हँ हँ तखैन हम सब केँ करू तखन हमसब की करू हम तऽ साधारण मास्टर छी अहाँ किसान हमर हमरा लैेकिन सब केँ होइत
हँ तऽ बड़का काज कारबाक जरूरत नै ही छोट छोट काज स देश करै छियै हाँ हाँ बच्चा केँ नीक शिक्षा दियौ हम खेत केँ नीक अनाज उपजाउ ईमानदारी से सब भारब कचड़ा सड़क पर नै फेकब इहो देशभक्ति छियै
हँ हँ आ इसकूल में भाषा कऽ देबक अहाँकेँ अइछे सोचय छी कि बच्चा सब केँ कहब
हँ तऽ कहि देबै पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी दू अक्टूबर ई तीन दिन खाली झण्डा फहरायब केँ ना ही पन्द्रह अगस्त आजादी केँ जश्न छब्बीस जनवरी संविधान केँ संकल्प आ दू अक्टूबर सत्य अहिंसा केँ सन्देश
हऽ हऽ गणतंत्र दिवस पर हमरा सब केँ याद रखबाक चाही कि भीम राव अम्बेडकर जी ने नेतृत्व में संविधान बनला ओहिया मे सब बराबरी केँ अधिकार देल गेल आए मिथिला बंगाली तमिल पंजाबी सब भारत केँ ऐं संतान छैय अहाँकेँ
आ गाँधी जयन्ती में चरखा चलबाय केँ नाटक ना ही असली स्वदेशी अपनाय केँ प्रण करबाक चाही गाम केँ कुम्हार स दिया किनू बुनकर स गमछा कीनू लोकल केँ बढ़ाबी तखन देश बढ़त
हँ हँ लेकिन अहाँकेँ विचार सुन केँ मोन उत्साह से आय आइब गेल मुदा एकटा बात कहू आइ आइ काइल केँ छु आइ कहियो छुट्टी केँ दिन लोक पिकनिक मनाबै लेल जाइ छै झंडा केँ महत्व बुझैत नै छै।
हँ तऽ घूमब फिरब खराब नही छियै मुदा ओहि सब पहिने दस मिनट देश केँ लेल जरूर सोचू तिरंगा केँ देखे केँ ठाढ़ प पर जाउ राजगान राष्ट्रगान गाबू बच्चा के बताउ जे ई झंडा के तीन रंग के अर्थ की छै
हँ हँ ठीके कहलहु अहाँ
हूं
केसरिया त्याग आओर साहस के छै अहाँके आउ अहाँके तोला शान्ति आ अस्त के छै आ हरियर अहाँकेँ समृद्ध आ काश के छै बीच मे अशोक चक्र गतिशीलताके प्रतीक छै अहाँकेँ हम तऽ किलासमे यही सब शुरू करब अहाँ बताबु
हुं आ एकटा तऽ बात आब मिथिलामे राष्ट्र त्यौहारके सङ्ग अपना लोक संस्कृतिके सेहो जोड़ू स्कूल में बच्चा सबके मैथिली में देशभक्ति गीत गबाउ जय जय भैरवी के धून पर बन्दे मातरम के- कितना नीक लगतै
हँ हँ ठीके कहलहु अहाँके आओर किम्मा हेलो
हँ हँ
हाँ हाँ हमे बताबु ई अहाँकेँ बहुत सुंदर सुझाव यै हमरा विद्यालय विद्यापति के गीत होइ छै आब अहाँ के सु झाँसी के रानी जेहो मैथिलीमे अनुवाद के सुनाबऽ चाही अहाँके
अहाँ जानै छियै उन्नीस सौ बियालिसमे भारत छोड़ो आंदोलनमे मधुबनीकेँ बोनीपट्टी मे अंग्रेज थाना पर तिरंगा फहरायल गेल छैल सातटा नवयुवक सहित भऽ गेल रहिति ओहि ओहि ठाम आइयो शहीद मीनार छै।
आ हाँ हम गेल छी ओतहु एहन मुकताब स-सहित स-सबके इयाद तर असली मे श्रद्धांजलि छै राष्ट्रीय छुट्टी के दिन आ इहो सबके नाम पर नेबाक चाही अहाँकेँ
हँ तऽ अब तऽ सोशल मीडिया के जमाना भए छै लोक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखि के फोटो डालैत हैत छथिन मुदा कि हम सब संविधान के मौलिक कर्तव्य पढ़ने छी
आँ हाँ अहाँकेँ से कहलहुँ कर्तब आ इहोमे छै कि एगारह टा बात लिखै के चाही अहाँकेँ संविधान के सम्मान राष्ट्र के परती कै
आदर देश के रक्षा भाईचारा पर्यावरण ई सुरक्षामे विज्ञानिककेँ सोच इहो सब अहाँकेँ लिखबा के चाही अहाँकेँ
हुँ तऽ बस इहो सब पढ़ाउ बच्चा के अधिकार त सब माँंगेच अछी कर्तव्य के बात की करत राष्ट्रीय छुट्टी के दिन कर्तव्य के शपथ लियौ
हँ हं सही कहलहुँ अहाँ ओर बत ओर ई बात भऽ गेल अहाँ के आइसँ हम अपन डायरी में लिख लेय लेब पन्द्रह अगस्त के एकटा नीक कागज देश के नाम आऽ कखनो वृक्षारोपण कखनो रक्तदान कखनो गरीब के बच्चा के किताब इहो सब कैल जाय चाहि अहाँके
हुँ हँ वाह इहो संकल्प छियै हमहुँ खेत मे जैविक खेती शुरू केलहुँ अछि सरसाय रसायन खाद्य मे माटी खराब होइ छै देश के धरती माय छै ओकरा बचाएब हमर धरम
च्छा
हेलो
अहाँके बात
पर मोन भरी गेल
चलू आऽ चलू स्कूल मे समय भए गेल झण्डा तोलन मे संग्रह चालू करू अहाँ किसान के रूप में हम शिक्षा के रूप में दुनू मिलके बच्चा के संदेश देबा के चाही अहाँके
हूं चलू रास्ता मे एकटा गीत मोन पड़ल मिथिला के माटी भारत के बेटी हमर तिरंगा हमर अभिमान जानब देब मुद्दा आन नहि देब ई देश के संविधान नीक लाग नीक नीक लागे छै
हँ हँ ठीके कहलहुँ अहाँ और सब बताबु ओर सब ठीक खाना वना बइन गेलै
हँ खाना बइन गेलै
चलू ठीक छै तब फेर करै छी तब
हाँ ठीक छै राम राम